हेलो
ई वन पर।
हेलो
हेलो।
हँ, बहिन गोर लागै छी।
कंचन?
हँ बहिन गोर
ठीक छी?
हँ हम ठीक छी, गोर लागै छी।
हँ खुश रहू, आनन्द रहू आर
कत मन हँ मन्दिर गेल छलौं?
हँ, मन्दिर गेल छलियैये। पूजा कर ले, लगे में छै न शंकरजी के मन्दिर तऽ अपन चैल जाइ छी।
नीक करै छी रोज जाइ छियै ने?
हँ रोज जाइत छी आ सभ फ्रेंडो भेट-भ जाइए ओतऽ ऐ टाइम में।
हँ बढ़िआँ ऐ, पैसा
गणेश जी, राम- लक्ष्मण-जानकी तऽ राधा- कृष्ण, भोला बबा। पार्वती
हुँ।
जिवदानी माता, साईं बावा, दुर्गााजी बजरङ्गबली, शीतला माता, सोमनाथ महादेव सब छै
सब भगवान के पूजा भऽ जैये ने?
हँ, सभके भऽ जाय
हुँ, और? और सब ठीक छै।
आवाज नै आबैए जोर स कहियौ।
और सब ठीक छै।
आच्छ।
नेटवर्क, हँ भऽ गेलै खाना। हमरा सबके जल्दिए भऽ जाइ छै- खाना।
चलू बढ़िआँ हइ।
बौआ भोन जाइ छैय सवेरे नहि। त सबवेरे खाना बनै छैय खाना बना लेलहुँ रसोई के सभटा काज बर्तन बासन सँभटा आ पप्पा के दोबारा चाय साढ़े आठ बजे चाहि, साढ़े आठ बजे। दुबारा चाय बनै छैय तऽ सँबगोटा पिय लेलहुँ।
हाँ।
बनि गेल तकर बाद नओ बजे तऽ बजे त रसोइके सँभकाज भऽ जाइया। बर्तन-तर्तन मज गेल साफ भऽ गेल रसोई। त पप्पा नहाय छथिन नहि पप्पा नहि ला के बाद दादी मनल तकर बाद हमरो इम्हर के भऽ जायत। नहा ले छीय नहा कऽ पूजा कऽ ले छीय।
दादी माँ ठीक रहै छथिन?
हाँ ओ तऽ आब अवस्था भऽ रहै नहि भसियाइत रहै छथिन। हाँ काल्हिहो बहुते सुति रह। हाँ नहा सुनावे छथित ने अपने
चलू सबसँ बड़का काज उ छैय
हाँ अपनेसँ नहा लेलथि लैट्रिन चलि गेलथि खाना खा लै छथिन। खाली वे सुते बडडछथिन नीन्द बड़ होइ छैन।
तऽ ओहो बढ़िऑँ छेन हुनका लेल।
हाँ सुते जे छथिन तऽ उठे छथिन तऽ साया साड़ी ओरी एने उठै छथिन।
अच्छा नहाय लए फेरसँ।
हाँ जे नहा ल जायब भोर भे लैया।
त होैत हेन जे भोर भऽ गेल।
हँ-हँ ब्रश पेस्ट लेने हिए निकलै छथिन। कालहो होगो न हम मशीन चलाबैत रहियै आ उठलखिन तऽ कहे छथिन शारदा बाथरूम मे कियो छै? हम नहाइयएगा। हम कहलियै कि पप्पा एखन कहाँ नहेलखिन पापाके नहा देथुन तखन जहिये देथुन।
हँ-हँ-ह अच्छा उमर भऽ गेलै नहि नब्बे साल तऽ के हेथिन।
ओइसा जाइ ताैै
ओहिसँ ज्यादा हेतै। तहन-तहन की कहे छै तन तऽ बहुत, बहुत नसीब जे मतलब अपने से सबटा कऽ रहल छै।
हँ हमर सबके नसीब।
हँ-हँ-हँ हमर नॉनेंद साउस छथिन ने से कुनू अथी नहि बाप रे।
अखन तऽ जीबते छथिन?
हँ जीबते छथिन खाली किचेन दिस ताकैत रहै छथिन जे की बनेलहुॅं आ खाय ले दिअ।
यह से सेह हमरा हिनको दादियो माँ के रहे छै। जे की बनलै हा इम्हर जे माछ बनतै। तऽ पुछथिन आ शारदा अपना सब ल की बनतै? हम कहबै दीनेके सब्जी छै सएह करब
आ हुनका ई नै छैन किचेनमे जतेक बेर जे जाय नै से हुनका खाना दियोन किछ ने किछ।
हां नय से हिनका नै छै, ई
पेखाना होइ छैन तई दुआरे हुनका हिसाब से देल जाइ छैन, हां।
नय दादी माँ के तऽ लैट्रिग हेबे नय करै छै। तऽ कए-कए दिन नै होइ छै।
अरे हुनका। करऽ पड़ते नै नंदोईस के करऽ पड़ै छै नै।
हां।
सबटा ओ मिशर जी करै छथिन, नै हुनका नय हुनका हुनका इन्फेक्शन भऽ जाइ छै।
आ अ हुनकर दिआदनी
गाँव में।
आरो सोसके अपना लग राखै छथिन।
हां सोसके अपना ससुरके ओ रखने रहथिन नै तऽ सौसके ई रखलखिन हेँ। हुं। आब सभक घरमे इएह होइ छै यै, बूड़ भेला से नै एकटा माय-बाप पाँचटा के पाइल ले छै अगर एक एकटा माय के बाप के पांचटा बच्चा के नै पाला
नै पालल, नै पालल होय हमरे सबके दादी माँ के खोराकी की छैन किछ नै छै, बस एते दूटा दूटा रोटी खाय छथिन। आर एते सब्जी तऽ मतलब कतबो कम देबैन तऽ ओ कनि ने कनि निकाल देतै, एते दूध वैह कनि-कनि फेर रातमे बिस्कुट अपन बिस्कुट कखनो-कखनो क लेलक बिस्कुट खाय बिस्कुट से स्नेह छैन। चॉकलेट बिस्कुट से राइतो बिस्कुट खाइत रहै छथिन अपन। पप्पा रोज एकटा के आने छथिन बिस्कुट पप्पा के क ओता देय छैन ना एक बेर दस बजे में चाय बिस पूर एक बेर साझमे पाँच बाजेमे। तऽ बिस्कुट पापा नै खाइ छथिन, चाय पी लै छथिन तऽ नेने आबै छथिन। तऽ एकटा केे दै छथिन दादी माँ के बिस्कुट, एकटा के दै छथिन छोटका बौआ भोरमे चाय बिस्कुट खाए कऽ जाइ छथिन ड्यूटी। हां तऽ एकटा के बिस्कुट हुनका दै छथिन डिब्बा। जहिया ककोनट वला रहल तऽ बौआ के दऽ देलैथ और बौआ दोसर बिस्क बौआ बिस्कुट-तिस्कुट नै खाइ छै कून कहियो
नै।
हां।
हूं।
तब उजे बेड सुल सब भऽ गेलैन हे पड़ल पुरल दादियोमे। तै भर दिन पड़ल रहै छथिन।
हां-हां-हां।
हां ते बेड सुल घाव सब हो तईयो हमरा सबके भागे बहुत ठीक छैथ नै एतबो पर महादेव लऽ जेथ हां महादेव ओतबो पर लऽ जेथिन त बुझबे। ओय दिना छोटका भाईजी ऐल छलखिन हें सैन दीना, आ परात भेनै कहै कहै छथिन क शारदा अहांके जे भाय आयल छलैथ हैन, तिनका बालो बच्चा छैन?
हँ- हँ -हँ
खरी छ टा छैन।
पलक कि करै छैत बेटियो छैन कि बेटे टा छैन पहिले तीन - तीन टा के दुनू चीज छैन।
कहल खैन जे एकेटा बेटा एकटा बेटी छैन।
बर क ये नै एंय ये दादी मां इ चिन्है नहि छथिन छोटका भाय छथिन सुधीर हँ चिन्है तऽ छियै, हमरा भेल बिआह भेलनि ह कि नहि। हुनकर कह हमरे बीयाहक छ यै महिना बाद बीयाह भेलै।
हूं।
ह एगो बेटा एगो बेटी छै। अच्छा, ओ कह ल देखने तऽ छथिन ई बिसरि जाइ छथिन
हँ - हँ
ओ हमरा भेल नहि भेल हथिन तऽ
हमरा दिस तते आ भऽ गेलियै बोखार सर्दी उल्टी पेट खराब बापरे बा
एंय
बारिश जे होइया ताहि दुआरे
दुआारे बारिश दवारेय
ह आइ ने इम्हरो अथी छै, की कहै छै। इम्हरो मौसम खराब छै, बारिश ब नहि होइ छै लेकिन ई रौदो नहि छै हल्का- हल्का झिस्सी जेना होइ छै, कपड़ा मतलब नहि सुखााय छै।
एंय
हूँ। त हेबो करहो ने, कनि जोड़गरेहो कनि ठण्डो मौसम करहो तऽ सेहो नहि करै छै। गुम- गुमी जेना केने छै।
आरो रौउदो नय होइ छै।
हँ गयहि पर इम्हर की होइत छै, दू बेर दिन में बारिश हैत आ दू बेर रौद हैत। दू बेर बारिश हैत दू बेर रौद हैत।
कहे छै जे बिन मौसम बरसात।
ह बम्बई में, ह बम्बई में तऽ से छय आ लगले सुख बुझेबो ने करत जे बारिश होय हय।
एतऽ से ने बा दिल्ली के तहने गर्मी नामी।
नै।
ह दुनू तऽ अच्छा अखैन तब बच्चा सब के गर्मी छट्टी बित गेलै।
नै ओ हुनकर अथी के यश के नेभी मे पढ़ाइ हेतै नै गेैय नेवी में। पढ़ाइ लए ओ बढ़िआँ इसकुलमे अथी भेलै ने रिजल्टमे पास भेलै दसमी में ने। गवर्मेंट इसकुलमे ओकरा भेलै या महाराष्ट्र।
अच्छा
हँ। ओही लए तऽ ओझा एल रहथिन।
हँ यश हुनकर बेटा आस्तिये के बेटा छै।
हँ आस्तीक के बेटा हँ एकटा बेटा एकटा बेटी छै ने।
हूँ हूँ। दुनू भेएय बहिन के एगो कऽ बेटा एगो कऽ बेटी बड़ सुन्दर छै।
हँ हँ तऽ ओहि लए अबै छथिन अठाइस तारीक कऽ।
अइ अठाइस जुलाई कऽ बच्चा के एडमिशन। कराबऽ ले नऽ।
हँ हँ ओझा एल छेलखिन ओझा सबटा देलखिन हें आब सबटा पैक कऽ समान सब लऽ कऽ।
अच्छा आस्ति सब चीज दऽ कऽ।
होस्टल मे होस्टल मे रहतै नऽ बच्चा‌।
हँ हँ मम्मी तऽ तते छथिन जे
हँ हँ होस्टल में रहतै आ जहिया छुट्टी हेतै तहिया। दिल्ली जेतै चाह कनि -मनि छुट्टी रहतै कम तऽ एम्हर एतै।
हूँ एक दू दिन के छुट्टी रहतै। अपन मामा मामी डेरा या अहीं डेरा जतऽ हेतै मोन।
के रस्ता रहतै।
हँ। तहन नै आइब पयतै विद्यार्थीसब तहनसँ कहते एतै तीन घंटा एनाइ तीन घंटा गनाइ छओ घं टा मे
हँ तैय दुआरे हँ तऽ तैं अपन होस्टल में।
हूँ, हूँ, हूँ। हू
हम ओ कहलियै एकटा साड़ी ताड़ी कीन कऽ रैइख लैए छियैन।
हूँ, हूँ सारीयो लगतै।
हँ ओहो दै छथिन ने तऽ कहू न।
नैय- नैय आ सब दिना दऽ एयली अपन बेटी तऽ बादमे भेज भेल की पहिले तऽ वएह छलै पहिले तऽ आस्तिये के सबटा हँ।
हम गाँव में जे अबै छ तऽ दै छियै बुझलू।
हूँ नीक करै। मोर बजेै ये कथि बजेै या।
अरे ओ सुगा छै रोशनी के सुगा छै त रोशनी गेलइए गाँंव।
हँ सुगा
कैल्ह एतै ओकर सबके गाँव लग मे छै ने गुजरात।
हँ से तऽ भैरिए राइत में चैल जेतेै।
हँ तऽ साँझेमे एतै ने सूरज ड्यूटीसँ तऽ लऽ जेतै ऑफिस सँ एतै तऽ लऽ कऽ जेतै।
हांए।
तऽ असगर नै रहै छै।
हँ तब उहो सुगो सबके आदत रहै छै ने।
हँ।
ताबे सीताराम सीताराम सिखा दियौ अहाँ सुगा के।
कहै छै मिठ्ठू। रोशनी, मम्मी, गीता सेसभ कहत।
जेह सुनै छै सेह कहैत छै।
हँ रोशनी मम्मी के नाम कहै छै गीता।
हुं हुं।
हँअ।
जे सुनै छै। से वैसे सुगा कहै छै लोक कहै छै सुगा जेना रटने छहक।
हँ आब सिटी मारै छै मिठ्ठू। देखियौ मिठ्ठू मिठ्ठू हँ।
हँ कहत मम्मी मि्ठू हाय मिठ्ठू मिठू मिठू पि्ठू ह।
हेह। सीताराम सीताराम सिखा दियौ भो
तम सिखबैत रहै छीये।
हँ बुझते आँ। आ नहि बुझते तऽ जे ब्राह्मण के घर गेलहुँं तऽ कनी नीक चीज सिखलहुँ।
ह हम तऽ भागवतो सुना देय छियाइन टी वी लगवै छीये तऽ भागवतो रहै छै तऽ सुनैत रहल।
हँ ह तैर जैत। त सुगो
हँ हँ आ सीताराम कहबै कहियौ तऽ नहि भी चुप चुप